हेलो हँ भाईजी हँ गोर लागैय छी की हाल समाचार छै ओ तहन की करै छियै तहन कहियौ
बहुत बिगड़ रहल छै यहाँके पहिने ह पहिने सेहो हाल बेहाल भऽ रहल
हँ आखन तऽ तमे गर्मी मे तऽ दुनियाके पानि के छै तहि में चापोकल सब सूखा सब रहल छै
हँ चापाकल सभ गाम गाम के अहाँ के
हँ ओते पानि चले तऽ छै लेकिन बाढ़ि चलेबे ने त
हँ हँ नहि मतलब एहन एखन ओतेक अथी नहि भेलैए समय नहि बितलैए आ तहन ई हाल भऽ गेलै आब आबबय वला समयमे की हेतै
त पानि क
आओर बिगरतै आबै बाला समयमे
पानि के कम सरकार देने छलै ओ कल य योजना वाला ओहो मे पानि बहुत बेकार गेलै
हँ ओ बर्बादी भेलै ओ बढ़ियां नहि भेलै आ ओ बर्बादी भेलै साढ़े चारि सौ फीट हँ साढ़े छार चारि सौ फीट ओ अन्दर छलैया कोरने छलैया तऽ अहाके पाइन के जे छैय से बर्बादी भेलै बे
ह बड्ड बर्बादी भऽ गेलै तैं दुआरे पनि तऽ बड्ड कम होइ छैय आब कनी नलो सब मे बड्ड पइन कम दम
ह ओ देन ओ देने तऽ रहे सिर्फ अहाँके पीबै के लेल
हँ तऽ सब तऽ यूजो कर लगलै
सब खेत पथार पटबय लगलै ओहिसँ अहाँके नल चैल रहल अए टोटी खुजल अए पइन निकलल निकलि रहल छैय ऐना तऽ ई सब अहा के बर्बादी भेले पहिलका कल सब जे छै ओ कते एक सए साइठे फीट पर छलैया आ कते सुन्दर आ कऽ कते बढ़िया पइन अबै छलैय ओहिमे सँ
आब तऽ पानि तक ओ कल मेका चलते ने
सेकेंड लेयर तक नै कोनो बात छै यानि आइ एक सो अस्सी नब्बे तक जेबै तऽ अहाके बढ़िया पइन नै भेटत दू सो के बाद जहन जेबै ह दू सो फीट के बाद जेबै
छैके पानि
तीन सए तक जेबै तहन अहाके बढ़ियां पइन भेटत
हँ तखन तऽ बड्ड नीक पइन मिलैत रहैत छैय आब ओना तऽ ई वाला पइनसँ त तुरन्त कपड़ा सब बड़ तहन ओइ सँ किछु माजियो तऽ पियर भऽ जाइ छैय ओते तऽ कल चैलतो ने
आ ई ई नै छैय ने जे अपने गाममे जल नल योजना खराब सबके गाममे खराब छै बनेलकै तऽ आ बर्बाद कऽ केऽ छोड़ि देलकै अथी के जमीन के नीचो मे पइन कथी छै सीमित मात्रा मे छैय ई थोड़े छैय जे बापे पूते छैय नै बिलकुल सीमित मात्र त्रा मे छै ओकरा ओहिना उपयोग करबाक चाही लेकिन हँ एतअ लेकिन तऽ अहाके
पूरा अड़तीसो अड़तीसो जिला मऽ योजना देने छलै सरकार सब जिला मे
ह तऽ ओहि दुआरे ओ देने रहै जे मैन कऽ चलू सुखा जेतै है न बहुत रास मधुबनी सबके तरफ सुखा रहल छै सुखा जेतै तऽ ह, सुखा जेतै तऽ कम से कम ई वला पानि रहतै तऽ सबके घरे घरे सब मने जेतै तऽ अपन पइन तइन पी लेतै या जे नहाय तहायके
से तऽ नै भेलय कम सबकछु बर्तन बासन कपड़ा लत्ता सब किछ खिच लगलियै न
लोकल पाइप लाइग गेलै दस जगह अहाँके आ पइन के फुहारा निकलय लगलै है न तऽ आ कनेक्शन जे घरे घरे अहाँ पड़ल छलै ओ की छलैय छोट वला अथी ले दऽ देलकै मतलब मजबूती नै न छलैया मजबूती नै ने छलैया ओहिमे
गेलनि आब ओना चैलतो नहि छै
गहराई की हेबाक चाही गहराइ बहुत मने नीचा देबाक चाही कोनो अथि नै पहुँचै क्षति नहि पहुँचै ओकरा ककरो अंगना जे जेबै तऽ ओ वला जे कने कसन जे छैय जल नल योजना वाला नै भेटय टय छै कतहु नहि छै लोक सब अपने उखाड़ि पुखाड़ि कऽ फेेक देले छैय टूइटो गेलै कते रास चैलते नै छैय की करते लोक
आ कमे कमे तोर मे गाड़ नहि छलै ने
हँ कमे कमे तौर मे गाड़ने छलेया लोकल पाइप सब मे काज भेल रहे तै सभके दुआरे एना भऽ रहल छै की करतै लोक जन जे जेना तेना लोक खेप रहल छै अपन की करतै
तऽ पोखरो इनार छै सब सुखा रहल छै एहन रौदा गर्मी मे
हँ हँ हँ सबके पैन के जे लेवल छै से निचा जा रहल छै
हँ इनारो सबमे पोखरो सबमे सगरे सुखा रहल आ
आइ जून आइ आहाँ कते अठाइस जून छै ने ओर आइ तक पैन नहि भेलै
नहि
आ पैन जे नहि हेतै तऽ एहन हाल तऽ हेबे करतै
हू
प्रमुख समस्या छै एहिपर सभगोटेके विचार करबाक चाही त केना ई समस्या के हल निकलतै
पैन कम यूज करू
उपचार करबाक छै हँ कम यूज करू
ह त नहि तऽ नै त पैन सब जदा निमितटे त जादे यूज करऽ लागै छै ने
हँ ह ह मोटर सबके घरे घरे लागल छै पीलक एक लोटा पैन आ ठंडा पैन के दुआारे मोटर चला रहल हे चला रहल दू दू बाल्टी पैन फेेक दै छै लोक ठंडा पैन के दुआरे
ादे फेेक देय छै की जे कनी ठंडा पैन गर्मी मे तऽ आ फेेक छै ठण्डी मे तऽ कम फेकत
ओर ठणडी मे कम फेेकै छियै गर्मी मे बेसी सी फेकै छै आ ठण्ढी हँ आ ठण्डीमे अहाँके हँ ठण्ढीमे अहाँके जतय अहाँ के पैन नैय अबैत रहे छै ओतऽ अपने मोने आबय लगे छै
आ कलो सबमे जादा पैन देबय लागल
ई समस्या हँ कोलो सभ मे ज्यादा पैन आबय लगै छै बेसी अहाँके गर्मी मे बेसी बर्बादी होइ छै
गर्मीमे तऽ लोकसभ ज्यादाके यूज करै छै ने ठण्ढीसँ
हँ हँ ह बेसी बरबादी होइ छै
ग्रमि मे ठंडी मे त जकरो नैय कहे छै कम उज करे छै जे ठण्डा लाग जाइत ग्रमी मे त स सब यूज करऽ लागै छै
नहेबे नैय करै छै कत्ते आदमि ठंदी मे तऽ त ओहु दुारे कम होइ छै खर्चा होइ छै आ गर्मी मे ठंडि साथी बेसी तीन ती तीन तीन बेर नहा ले छै ठण्डी मे बचेलकै आ गर्मी मे अपन फ़ेक्लके से वला बात हू आ भोजो त्यहार मे आब कोनो कोनो अथी वला थोड़े छै पहिले होइ छलैए जे कॉल से चला चला कऽ अहाँके डोल भैर भैर कऽ परसाई छलैया पैन बर कोनो अथी भेल कोनो फंक्शन भेल अगना मे हँ आब अहाँके ड्रामे भरा जाइ छै हँ
जादा खर्चा कनि कम भरेके सा कम भरे छले आब तऽ जा भरऽ ने पड़े छै तुरंत एक लोटा के साथी दू लोटा चार लोटा ते दस लोटा ये क फेक देलक
हँ बेसिए बेसिए अथि केलक कम किएक करतै पीलक कम फेेकलक बेसी पीलक कम फेकलक बेसी
तैयो फेेक दै छय की पानिसभ
बरयाती सभमे अहाँके अथी वला चलल लगलए आब बिसलैरी वाला चलऽ लगलै य
हँ आब उएह दै छैय की सगरे
चलेते के परसतय आ के परसतय तऽ अपन उएह पिया दय छैय अपन
आराम से एगो बो
एक एक टा क बोतल दऽ देलक सभके पीबैत रहू पानि पानिक बोतल एकटा क ह पानिक बोतल एकटा क सबके दऽ देलक पिबैत रहु कोइरहपाना भ गेलै ना कोरिपाना के वजह से ई सभटा भऽ रहल छैय
पानि के दिक्कत भऽ रहल छै आबे वाला समय में तऽ इहो सँ ज्यादा का दिक्कत हेतै कोनो कल सब थोड़े चलते
हँ हँ कोनो ई थोरे छय जे बेस की समये बितलै यऽ एखन तऽ पिछला साल मान कऽ चलू चालीस डिग्री छलैए एहि साल एलैए तऽ पचास डिग्री छैय तहन इएह हाल छैय अगला साल भऽ सकय यै फेर साठि डिग्री भऽ जेतै
ह
त त आओर समस्या भ सकैय यऽ आओर समस्या भऽ सकैय यऽ सब गोटे के एहि पर एकजुट भऽ क विचार करबाक छैह नहि तऽ एहन नहि हाल भ जाय जे राजस्थान जेना पइन के कमी भऽ गेल छैय तऽ तैयो भऽ जाय ह
हँ हमरो बालूए बालू छै तऽ एह फेर ने भऽ जाय जे तैयो भऽ जाय
हँ सबके क विचार कऽ करैये पड़ते।
ओकर कोनो मने हल कठोर स कठोर कदम उठा कऽ जे छै से आ हल करबाक चाही हम्म एहन नहि हेइ जेना बाहर सब पानि खरीदै ले जाइ छैय तहिना पानि खरिदय नय पानि खरीदै लए जाय त घरे घरे आके दस टाका बीस टाका द दऽक पानि ओ जे अबै छै डब्बा वल्ला तहन लोक पीबै नहि
हँ तहन तऽ पिबैयइ परतैय त्राहि त्राहि मइर जैते लोक पानि बिना मरि जेतै
हँ आब कहल जाइ छै जे जल ही जीवन है। पानि नहि तऽ फेर जीवन कथी
पानि तऽ जीवन छैय
जीवन छैय कतेक उपयोग छैय पानिक उपयोग सँ पूरा कथी छैय सौंसे आदमी घिरल छैय घेरल छैय ने सुबह से लऽ कऽ पाइने के काज भऽ रहल छै है न एक आदमी एक आदमी कते खर्च कऽ लेत हमरा बूझाइये दस लीटर बीस लीटर खर्च कऽ लेत हेतय प्रत्येक दिनमे अहूँ सँ बेसी खर्च भऽ जेतए। एक आदमी के खपत एत्ते छैय। त जोड़ि लियौ कते अपन पूरा देश के जनसंख्या छैय। हैना, हँ ओहि जनसंख्या मे ओते सँ अहाँ गुना क दियौ। आ कतेक पानि हँ, पानि बनि कते रहल छैय से आ खर्च कते भए रहल छैय।
पाइन बनैय छैय कम खर्च जैयदा होइ छैय।
खर्च ज्यादा भ रहल छैय लोक बुझैय छैय ऐं चारि-चारि बाल्टी हराइए देबैय त की भ जेतैय। बात तऽ सही छैय भाय, ह बात तऽ सही छैय अहाँके कल सँ आइब रहल ऐ तऽ अहाँ खर्च कऽ देबैय।
हँ, आ जखन खरीद कऽ आबए पर?
आबैय वला पीढ़ीके लेल तऽ बचा कऽ रखैय के छैय, इ थोड़े छैय जे भगवान देलैथ हे तऽ
कपड़ो खिचबाक छैय कपड़ो खिचबाक काम आ दस बाल्टीन सँ पखारहो लागैय छैय।
हँ आ जहन माने की कहैय छैय जहन ओहि पर गहन सोच कऽ कऽ अथी करतैय तहने अहाँके सुधार भऽ सकैये
तऽ ओना तऽ सुधार भइए नै सकैय
भइए नै सकैय, जेना अहाँके बाहर सब मे नुनगर पाइन भेटैय छैय तेना गामोमे भेटतै। नुनगर पाइन भेटतैय। ह हँ तहन अहाँके तर- कारी मे अहाँके नुन नै देबय पड़त उएह पाइने द देबैय तऽ भऽ जाएत।
हँ, खारी पाइनमे होइते छैय, ओ वला पाइनमे
बाहरके पाइनमे उएह होइ छैय।